हलो
हेलो
हँ
जाइ छौ अबाज
देख हँ अबैय
हँ तऽ बिना हेडफोन केना है छै हे लगेने
शुरू मे कम आयल ने ताहि दुआरे फेर
ओ ह
आओर की करै छेएं
किछ नहि पढ़ले छलहुँ एकटा करड बौआमे के कानमे लगा देने छै सुनै छै ने तोहर आवाज
अच्छा तें एं कहलकै ये
तऽ ओकरा बनी लगै छै
ह
बुझिय एहिमे एना करैत छै आ नॉर्मल जे गाना सभ लगा दै छिय ताहिमे चुपचाप अपन हँसतौ मुँह एक्टीविटी देतौ
अच्छा बुझैत रहै छै
किछ नहि अना पड़ल छलियै एखने मां गेलै बौआ के दूध पठा देव चाहे तऽ घिचते डोल मे तऽ किछु खुएबे देख देखते देखते छ बाजि गेलै से ध्यान नहि देलियै पड़ल छलियै आखिं मुइन कऽ
हँ गर्मीयो त ओतबे छलै
छलै हाधा कनि हाबा आधा कदेलकै
नय तऽ हवा दिन मे ओहन नै छलै ना वोल्टेज नै छलै लाइन मे एको रती एखन जाक लाईन एलैया तऽ कनिक वोल्टेज बुझाइ छै
लाइन कटबो कते के लैया
दिनमे लाइन छलैया लेकिन की कहै छै एके दू बेर कटलैए तऽ से लेकिन वोल्टेज ए एते कम छलैया जे पंखी गिनाइ छलैया लेकिन अखन जे कटलैया फेर एलै या कटै छलैया बार बार
हँ कटलै या आई लाइन से तऽ हमहु कहि रहल छीयौ
हँ
एखन हमरो कटलै गै कि केलकै इभौटरो नाय बेकारे लाइन कट बला गप करऽ लगलौं मने नीचास स डायरेक्टे लाइन कटि गेलै जेना लाइन कैटतै ने किछु काज हेतै दऽ देलकै
चलू ह
आबि गेलियै आबि गेल एलै
गलतीओ स भ गेल हेतै कही
हूँ
तऽ एखन जे एलियै ने तऽ कनि ठीक छै तैयो भौलटेज बुझाइ छै कनि पंखा चलै फेर एखन खराब भ जेतै की पता।
हूँ
कते वोल्टेज परेशान केनेयै जे कनी देर मे ई बतिया लै छी तैई सब के बाद हमू पढ़ले छी लौ हँ कनि देर मोबाल देखलौं फेर कनि देर आँखि बंध कऽक पड़ि रहलौं
करबीन कहै नै छी जे पूर्वके तऽ हमरा मने करबीन आय हमर फोन औछेने पर छलैया
हँ तऽ हमहुँ पैड़ रहलियै आओर मम्मी की कहै छै अपन मोबाइल मे देख लगलेै ओ इंडियन आइडल बुझाय दे भी छलयैया आय त हमहुं छोड़ि देलियै आओर
आई हमहूँ कनी सुतले हमर बौए नै सुतला हमही कनि सुतलौं हेँ। राति भऽ गेलय ने गाड़ी के बजह स
हँ
ह
हमहूं कनी ईन्डियने आइडल देखऽ लगलियै उठबो नै केलियै फेर कनि देर आंखि बन्द कऽक पड़ल छलिया
तीन प इमहरे मम्मी पर पढ़ै छै
नहि खालीये तोरे होइ छै
नै नै तऽ तू अपनोपर कऽ सकै छीही न चाही तऽ।
कऽ सकै छीयै न पर दिक्कत होइ छै न बात कर मे। बेसी दूरी नै ने होइ छै जे उम्हर स बजय छै फोनो मे आ सामने उमे आबाज अबै छै। ताहि वजहसँ कि होइ छै तऽ आवाज अथी होबऽ लगै छै।
ह धीरोल छै मने ओ छ रूम मे आ ओ जे बड़का वाला रूम छै तै मे जे बात करतै।
नहि गे कनि आवाज सुनाइत रहैत छै हँ।
अच्छा हतऽ बात छै ऐमे नैने लोक
जे बजली सेहो आ फोन करली सेहो आ लॉग
ओ लौग भऽ जाइ छै। सांझ क कऽ सकै ये जे केओ घऽर मे बात करतै आ केओ गेट पर बात करतै।
हँ तऽ ओते के कऽरै। ततू जहन बात करै ले छिही तऽ केलाऽ ओते लोक टेन्शन लेतैय।
आ दिक्षा
अहाँ दिक्षा से अहिना बस बात भेल छले मतलब व्हाट्सअप कॉलिंग पर।
अच्छा ई बला
आ शिक्षा तऽ पता नहि कते बीज जी रहय छै। शिक्षा तऽ एते बीजी रहै छै जे ओकरा से बाते नहि होइ छै।
तऽ फेर ओकर कखन पूर केना होइत हेतै तखन।
ओ बहुते नहि बढय छै अपन जेना छै से छै।
ओ अपन अपन जोड़ि देलकै बिजी रहैत छै मतलब तऽ कॉलेजे जाइ छै ने आर कोन बिजी।
घरोमे बहुत काज ओ करैत छै बहुत काज ई नहि किछु करैत छै ई कमे करैत छै ओ बड करय छै।
आब एकरा भऽ गेलै तैयो ई नहि करै छै आ ओ करै छै पढ़ितो मे आदत ओकरा छै तऽ।
हँ हँ ओ कऽरय छै। ओकरा अपन काज करबैके बेसी अथी छै अपन काज बेसी केलक कि खाना ताना बना लेलक ओ बर्तन भाड़ा झाड़ू पोछा सभ केलक।
ओकर मां बुझी किछु नहि करै छथिन सोचथिन तऽ।
ओ हुनकर माँ के एखन तबियत खराब छलैएा कते दिनसँ। आब कनि कनी केनाइ चालू केलखिन
अच्छा एखन तऽ कनि मनि मानि ले पढ़ाइ जेना आब सिटेटे दोबारा देतै की मानि ले एखन बी एड ए के क्लास करै छै तऽ बेसी टेंशन बेसी टेंशन तऽ दिक्षे के छै न छोट कीए के छै ने शिक्षा के दीक्षा की नाम छै जे शिक्षा के
ह हँ ओकरेसँ बात नहि होइ छै न
बड़की फ्री छै कि जाम दुनू भऽ गेलै तीनू तऽ
हँ ओकरा सबसँ दिन मे तीन बेर चारि बेर के बतियाइत छलै जाबे तऽ ओकर कॉलिंग छलै एताबै
ई कम कऽ पबैत छियै
कोन दिक्कत छलैऽ
आ ई गप्पू आ ई हमरा बुझाय की नहि बुझली ओ बड़की जे छै से फोन के छोर न नॉर्मलियो कतहु तोरा दू टा बात कऽ लैत छै छोटकी ओनहियो ओते बात नहि न करै छै कहलियै
नहि नहि करै तऽ छै लेकिन कनि बोर फिल भऽ जाय छै लेकिन तैयो चल हम कनि कऽ लै छै कोनो बात नहि नमहर भेलै
ओकरे तऽ ओहि दिन करेना के ध्यान नहि दऽ पेलियै जे बड परिवर्तन भऽ गेले बातचीत करऽ के लहजा मे
हँ बहुत
मने कथी लऽ जा मतलब कनी स्टैंडरी आबि गेलैएा आ कि मतलब कोनो शेड्यूल बतबै छौ तऽ थाकि जाइ छै जे एते बिजी रहै छै
हँ ओहो होइ छै लेकिन कनि बेसी आब छै समझदारी बात केलक से सब पहिले कनि आब नॉर्मल जकाँ रहै नऽ
तूही बात केनेबही तऽ दुनू बात त बुझबही हमरा लेल तऽ सामान्य हेतै
हँ
से बात
कहलियौ तऽ जे हम छोटकिए केँ तऽ देखे छलियै हम नइ कहलियो किछ बिच पहिले हम पछिला साल सबेरे उठियै
एक दू मास केँ भूत लागल रहै ओहो भूत उतैर गेल
हुँ
तऽ देखियौ ओकरा चाइरे बजे ई बॉल जरा कऽ बुझियौ किचेन मे ओ सभटा काज करै
हँ तऽ हमरा कलेज तलेज जाय के रहै छै ने त ओते भोरे उठिके अपन काज ताज कऽ लेलक नहा सोना कऽ
हँ फोन पर हँ अच्छऽ लाइल आइबे जेतै नऽ
लाइन फेर कइट गेलो
तोय सबके छौ
हँ लाइन तऽ छै
तहन पता नइ हमर सबके किया कटल छै हमरा तऽ लाइन कटल छै इन्वर्लटर छै एखन
नय लाइन तऽ छै भऽ सकैे ओय फेज मे तहन कटल होइ कोनो कारने
हुँ भरि दिन हमरा कटले य लाइन तऽ भइर दिन आब कथि लऽ कटै छै कहि निचा काज ताज होइ छै तै कि की नय कहबौ तहन
दिनमे कटलै य दू बेर तीन बेर लेकिन कतेक देर तऽ छलैय यऽ तऽ कनी देर पहिनेे कटल छलैय ताहि बादखन जे एलै तऽ कनि वोलटेज हवा बुझाइ छै ओहिसँ पहिने दिन मे तऽ हावे नय बुझाइ छलै अपन मे घूमै छले एना एना पंखी गिनाइ छलैे यऽ
हँ तऽ वोल्टेज कम रहतै तऽ वैह दैत हेतै हमरो जखन लाइन कटै छै तऽ पंखा स्लो भऽ जाइत छै स्लोमे ठीक बड्ड स्लो ओना जख लाइन अबै छै तखन जेना लगै छै घर उधिया जेतै तते वोल्टेज रहै छै
हँ
इन भोलटर बला बेट्रीक आ पहिले उल्टे रहै पहिले जखन लइन करटितौ तऽ इनवोल्टर पर फुल वोल्टेजमे रहितौ होवै एलै लाइट
अखन तोरा गड़बड़ी लाइन केँ वैह छै नऽ जे ओहि फेज मे बहुत जदा वोल्टेज रहै छै आ एहि फेज मे भोलटेजे नय रहै छै
जहन मेघ गेले तखन लाइन कटल रहे ओ माँ विदा भेले जे निचा से गरम केने अबे छी आ की जात माँ विदा भेले कि तुरत फेर लाइन आइब गेलै बौआ केँ दूध गरम भऽ गेलै तकर बाद फेर कइट गेलै
हँ
एहि चूल्हामे धैर एकटा छै अगर सेकेंडो भैर लऽ एतौ तऽ तोहर काज भऽ जेतौ
कथी
जेना एय चूल्हामे ई छै जे अगर सेकेंडो भैर लऽ लाइन एतौ
हँ हँ तऽ ओकर कमे दूध रहै छै तुरन्ते गरम भऽ जाइ छै हँ
ई चूल्हा तुरत नय कमे नय कतबो चूल्हा तुरन्त काज करै छै ओहि चूल्हामे धैर एकटा खुबी देखलियै लाइन काटियो जाइ छै तैयो कोनो चीज गरम भऽ जेतै
हँ ओ कटि जाइ छै ओ गरम रहै छै तऽ तनी देर तक गरममे रहिते छै ने तऽ काज भ जाय छै लाइन कटि जाय छै दूगो तीन गो रो कुट्टी से काजय छै ताहि के बाद ओ
बूझी ओ तते गरम रहैत छै आ एहि मे अबैत त ओ तते काल धीपै छै हम देखलियै हमरा मानि नहि रहल शुरू मे लेकिन बाद मे देखलियै जे कटला के बादो गरम रहैत छै तऽ बात बराबरे भेलै
हँ ओ अपन उल्टा काज करझ छै दुनू एक दोसर के विपरीत छै
हँ हू हूँ
हूँ
ई तऽ दै छै आ कि धीप जाइ छी खोलऽ लगै छै
हँ ई मे सबइ छै
हम देखलियै ने धीरे धीरे धीरे ओ गनगनाइ छै ओ लाल होइ छै ओ तऽ हम ओकर प्रोसेस देखलौ त हम कहियो नहि देखलौ ओ चुल्हा हम करै छलियै अपन झाड़ू पोछा ई सब केलौ नहेलहुँ बौआ के नहेलहुँ तैयार केलहुँ खुएलहुँ ईसभ केलहुँ आ ओ चूल्हा परड़का काज जेटा होइ छै ने शौखो से चाइयो बना लैत छी किछो हम ने करै छलौ त कहल बहुत ह तुही करब हमरा ओहि उड़ियबे नहि करै छल डरे होइ छल ललका देख के तेना ओ भऽ जाइ छलै लाल भूजू पाकहो के डर छै ओहिपर कहादन अथी होइ छै ईी पल तू कपड़ा सौ सी कपड़ा मे आगि लागि जाइ छै कहाँदन
हँ हँ
माँ की कहलक माँ कहलक की जे कहादन मच्छरो अगरबत्ती लेसा रहै छिके
हँ जरो लागैत छै न सभ चीज ताहि दुआरे
तऽ ई तऽ ई तै ने कहलियौ गे आ तू जे ई कहलिहेन जेना गैस पर रोटी फुलबैत छियै तेना फूलऽ लगैत छै
हं
तऽ से तऽ हम नहि देखलियै एखन तक करैत लेकिन तैँ ने कहलहुँ ओहिमे से होइत छै ओहिमे आगि तागि लागऽ बला डर नहि छै
नहि हँ से तऽ छैहे लेकिन तें ने पर सबटा डरै छै
हे ओना ओहिमे सावधानी रहऽ पड़तै नै दुनू आगिक के डर जेै बिजली वलामे अलगे डर
नहि नहि तऽ गैस तक ल गैस पर आदत छै ओकरा कि दिक्तत ओकराआदत छै हे। जे हम आराम से उठेबे कपड़ा लऽ के उठाबऽ के ठीक से करऽ के हाथ पाकि जायत ओह आदत त छैहे
अचछो
हँ समझ मेन चीज ततेक गरम रहैत छै। तोरा बिसरबे नहि करबिही चीज ततेक गरम रहै छै। धा मारैत रहै छै।
धा मारैत रहै छै। एहिमे तऽ हमरा कनि कप एहिमे की होइ छै हमर बर्तन धिपै छै।
जे बर्तन आगा पीछा आगा बतो एतनी कोरी खाली रहे छैे तते जोर धा मारैत रहै छै मुँहमे जे किछ भऽ गेल
नहि नहि हम ई देखलहियै कतबो जेना आगि गेल नहि छै ओ बिजली छै। तऽ ओहिमे बुझि अगरबत्ती जैल जाय छै। कपड़ा म आगि पकड़ि लै छै ओ स आयरन टाइप भेलै जेना आयरन जेना आयरन से केना कपड़ा जैड़ जाइत छै
हँ के टा जइड़ गेलै कपड़ा
सहीए भए जेतौ आ बुझाइ कि भऽ गेलौ अपने करतौ पुरियो गेलो टाइम
हँ अबै वला छै
ओहिमे से छै एहिमे से नय छै आ एहिमे हमरा कि हैतो कनि क ऐ मे लोटो धीपे छै एना कोनो चीज बर्तन धीपे छै कपड़ा के जरूरत पड़ै छै आ हमर जे ओतय वाला चूल्हा रहै तेइ मे कतबो हिट पर तू कऽ ली ही तब कपड़ा तपड़ा के काज नय पकड़ऽ के लेल बर्तन धी एको परसेन्ट नय डिपतौ भातो बैन जेतौ सीधा पसारे लऽ कऽ डउन जेना ओहोमे अल्टरे लागै कपड़ा लऽ कऽ ऊ लिए बाद मे बुझी जरूरते नय छै लेकिन स्क्रीन टच वला मे एगो खूबी रहै छै एह सब वला मे जे पोछू तऽ मने कोनो बटन वाला जकाँ फँसत नय से छै हमर जो बटन वला रहै तऽ ओहिमे कतबो छै कखनो दूधे चाहे उधिया गेल रह अभि भ जाइ छै कोर सब मे तऽ रहिए गेल हँ ओ गन्दा गन्दा भ गेल